का
क्या सू
ओर बतैयौ खाना उना खा लेली आहाँ की
हँ खा लेलियै
अहाँके खानामे कथि कथि खइली
खाना खयलियैे हम रोटी सब्जी अहाँके कथी खैलिये य
हमहूँ खलियै हए रोटी सबजी सलाद चटनी सलाद मे रहलै हे खीरा गाजर चुकन्दर मु ए हरी मिर्च निमो और चाट मसाला रहलै ह यही सब बड़ा नीक खाना रहलै हऽ दिल खुश हो गेलै य खाके आओर आओर बतैयौ न अहाँके मतलब मातााजी बनायले रहलथिन ह खाना
हँ मात जी बनैले रहिया
ओ आओर बतैयौ अहाँके कथी करैत रियै
खा खा के सुतल छियै हम
ओ अहाँ अहाँके मन लागै छै मौसम मे
हँ लगै छियै
और बतयौ ने अहाँ के माता पिता का बाबा दादी बहन भाई इन सब कऽ स्वास्थ्य कैसन छै
सभ नीक छै
चलिये आओर बतैये न पढ़ाई लिखाई रौअर कैसन चलातै हइ
सभ नीक चलै छियै
चलिए भगवान के कृपा हँ हमरो पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक चलै छै भगवानके कृपा हइ रौनी लोगन के मेहरबानी छै आओर बताइये न रउआ मतलब खाना मे कथि कथि कथी बना लै छी
खानामे हम चावल दाल सब्जी सब्जी मे हम हर तरह के भी सब्जी बना लियै छै चिकेन भी बना लियै छै मुर्गी का और खस्सी का भी चिकेन बना लिये छै मछली भी बना लियै छै ऑमलेट भी बना लियै छै एक रोटी बनाबे ना आबै छै हमरा
धीरे धीरे अहाँ के ओहो आ जेते हमरो पहिले ना आबै बनाबे धीरे धीरे हमरो आ गेले पहिले तऽ गलती हमरो से भऽ जाय अब अब सही बनलै रोटी गोल गोल बनत हइ अहााँके भी बन ज तै अहाँके मतलब
आवाज कट के अबै छै भाइजी भई
बनै छै का
क्या कह रहे भाय
हम कहलियै या अहाँके रोटी टेढ़ बन जाइ छै का आहाँ से
हँ हमरा से रोटी टेढ़ बन जय छियै
हँ धीरे धीरे आ जेतै अहाँके आओर बतैै ने मौसम उधर कैसन छियै
मौसम यहाँ ठीक छै
चलिियए
अहाँके कैसन छीय
रोड़ी मौसम नीक छै क्ू तऽ बड़ा आँधील आयल रहै फिर बारिश भी आय रहै छै बारा परेशानी हो गेल लै कल एगो मोट दाढ़ी में बड़ा आम फड़ल रहै छै उहे गिर गेलै डढ़िया सारा आम नुकसान हो गेले छै इहे इहे नीक भलै कि पेड़ न गिरले नहि तऽ सा पेरे सारा फले चल जतिै आ मौसम के प्रकोप कैसन भ भल छै कालू
आ हँ यहाँ भी मौसम खराब छियै न आनी जब कस के बह रहै छै छियै तऽ छत पकका म ईने छियै ने उधी आ गेले छियै
ओ
बहुत बेजोड़ आबै छियै
हँ बारह बी जोर हँ बारह बी जोर आनी आबै छै कहलू तऽ हम बड़ा डेर आ गेल छी आ बड़ा बिजली भी करकहि रहल छै ब बड़ा तेज तेज बिजली कर कहि रहल छै बड़
हमरा यहाँ तऽ फुलवाारीमे बहुत आम गिरै छीियै
अच्छा
हँ तऽ सबेरी सबेरी हम बीने जाइ छियै
ओ काफी मने काफी ज्यदा गिरै छै ने फल आमके
बहुत जादा गिरै छियै
वैसे अहाँके बागवानीमे कोन कोन से आम र लगयले छी अहाँके
दालमो लगवै छिय हम बिीज्जू के लगबै छियै मालदह लगवे छीियै यह सब लगबे छियै
हमहूँ अपना बागवानीमे लगयलने छी दालमा मालदे आम लगै ले छियै फेर बीजूके आम लगै ले छियै फेर जर्दाे दू गो आम जर्दाके लगै ले छीियै इएहे सभ लगै ले छीियै आ फूलमे भी अपने घरके आस पास फूल मे भी काफी अनेक तरह के फूल लगैले छियै जैसे गेन्दा के फूल ओड़हुल के फूल कनैल के फूल इहे सब फूल बड़ा लगैले छियै अहाँके फूल लगैले छियै किना
हँ लगै छी
कोन कोन फूल अहाँके लगयनेे छी
गुलाब के फूल गेन्ददा का फूल उड़हुल का फूल कनेर का फूल यह सब नाग पञ्चमी का सूर्यमुखी त यही सब लगबै छी
ओ आओर बतैै ने अहाँके फूलमे आ सभसँ ज्यादा कोन फूल पसन्द छै लगावल
गुलाब का फूल काफी पसन्द छै हम
अच्छा आम अहाँके खाइ छी होल क न
हँ खाइ छिय ने
तऽ आममे सभसँ नीक कोन आम लागै छै अहाँके
सबस नीक लगै छै जा ओ होता मालदेव मालदह सबस नीक लगै छै
हँ हमरो मालदेव सबस जादा नीक लागै छै मालदेव के ऊपर पड़त बारा पतला रहै छै अहाँके सुनाल गेल हँ आ ओमे बड़ा गूदा भरल रहै छै बड़ा स्वादिष्ट बड़ा नीक लागै छै उ आम
हँ
हम तऽ खूब ओकरा के आम रस बना बना के सभ परिवार के साथ पियले बड़ा नीक लागल अ मालदेव के आम रस अहाँके बतैयै ने अहाँ के मालदेव के अलावा आओर कोन कोन आम नीक लगै छै खााय मे
हमके आओर लगै छै किशनभोग जार्दा बीजू य य सब अच्छा लागै छै
चलिय ई तब तऽ हमरो मिलता जुलता रोअर पसन्द हमर से छै आओर बतय ने अहाँके कही घूमे के मन करै छै कि न
हँ मन करै छै ने सोच रहे सोचै छै कि नेपालसँ घूम कर आय
ह नेपाल काफी बढ़िया जगह छै नीक नीक पहाड़ छै बड़ा बड़ा पहाड़ छै आ ब बहुत घना घना पेड़ पौधा छै ने
नहि पेड़ पौधा नहि छै वहाँ पे पहाड़े छै
न जहााँ पे पहाड़ रहै छै जहााँ पे पहाड़ भऽ गेलै वहााँ पे पेड़ पौधा भी जहाँ पे पहाड़ भऽ गेले वहााँ पे े पेड़ पौधा भी रहै छै हम देखले छियै हम गल रहियै ने नेपाल तऽ बड़ा पहाड़ बड़का बड़का रहै छै वहा पे बड़ा घना घना पेड़ पौधा रहै छै इ सब देखले छियै हम वहाँ पे पूजा करे गेल रही त
पहाड़ प चढ़ै छियै आब
न पहाड़ पर ते न चढ़ेले छीिये लेकिन अलगे से देखे छी देखले पर लागे कि बड़ा घना घना जंगल छै बड़ क पहाड़ रहे देखलिय इ सब अच्छा जगह कह ही नेपाल
हँ अच्छा जगह छै
कहिया चले के मन प्लान अपनेके कहिया चलयके मोन बा नेपाल
सोच सोचै छै कि पढ़ाइ पूरा करने के बाद घूमने चलै छै
अच्छाऽ पढ़ाइ कब पूरा अहाँके हो जाइ छै पा पढ़ाइ
पढ़ाइ पूरा हो जाइ छै ई मार्च महिना
अच्छा मार्च माहमे पूरा हो जेतै ई अहाँके पढ़ाइ
हँ
चलियै काफी खुशी के बात हइ अच्छा से मन लगा क पढ़ब अच्छा से नम्बर लाइ माता पिता के खुशी मिली
अहाँके पढ़ाइ कैसे चलैत छै
हम तऽ पढ़ा हइ एमकी न देबै अगला साल देबै इमतहान एहिस अलवा थोड़ा कोनो पढ़ाई उढ़ाई अलग हुनर सिखै छै सिखै बारी
चलिये नीक छै
हँ आओर हम कहलियैए कि धूप रौदा बड़ा उगै छै तऽ मम्मी माता पिताके बाहर नहि निकलय देबै रौदामे
ओ
आ अथिी पियबै आ शिकंजी बना कऽ पियबै फेर ग्लूकोज पियबै अहाँके निकलबै तऽ छतरी लऽ कऽ निकलबै सुनलियै अहाँके
हँ रौआ भी न निकले देबै
ह अहाँसँ बात करके नीक लागल फेर कभी बात करब
ठीक छै
नमस्कार
नमस्कार